ह
हेलो गोर लागि छै भाभी
खुश रहू ठीक छी हँ हम ठीक छीयै अहाँ
हँ हमहुँ सभ ठीक छी खाना पीना खा लेलियै
नहि एखन बनिते छै खाना
आ ओ हमर सबरके भ प कते छलहुँ हे पढ़ कऽ कहलियै की खाना तऽ हमसभ नओ बजे तक बनबै छी त अखन नहि बनेलहु वए
अच्छा
की सब करै छी ओ खाना इएह बनेबै सब्जी रोटी इएहसभ बनेबै एखनी कोनो विचार नहि छै एखन त सभ पढ़िते छियै
इम्हरो एखन रोटी आ अथि बने छै तरकारी डालना तरकारी बुझै छियै ना
दाल न तरकारी
दाल न जेमे अथी अ आलू परवल भाटा हाँ हाँ हाँ हाँ
ओ हँ बुझै छियै
वएह बनै छै
केना बनबै छियै ओना ओकरा
अथि ओहिमे चाइर पाच रंग के अथी रहै छै सब्जी भऽ गेल जेना आलू भऽ गेल भांटा कदीमा सजमेन और ओहिमे अदोरीयो दो सकै छियै और चिनिया बादामो द सके छियै एक एक करक ओकरा तर लिए नी जेना ओहिके बाद ओकरा फेर जना मसाला भुज लिअ ओ मसालेमें जीरा कनी लहसुन भोगल अदरक भोगल पीस कय सीलवट्टा अपन फेर ओकरा फ्राइ कर लियौ नीक जेना बट मतलब औरो तरीका के बनै छै हमसब एनहि बनाबै छियै
मेमू सुनने छलियै मगर बनेने नय छियै कहहिना अथी कहियौ ताहि दुआरे तऽ अहाँ कहलियै जे डालना बनेलियै तऽ तहि दुआरे पुछलहुँ ह जे केना बनबै छियै तऽ हमहूँसभ बना लेबै
कियकि भोजो में बेसी डाल नहि चलै छै डालना में तऽ बीच रहे छै नओ दस सब्जी रहै छै जेना जेना मोन हुए से सब दियऔ
हाँ तऽ इह ई मतलब एकरा उबाइल दै छै पहिले सबकुछ लऽ कऽ
नै नहि काटि काट केऽ अलग अलग पहिले थारी मे राखि लियअ काटि काटि क फेर एक एक केरके सपटा तेल में फोरन दऽ दे कऽ भुजने जाउ पहिले आलू भुज लिया फेर अलग क लिये थाली में फेर दोबारा परवल भुइजलियो फेर भांटा फेर कदीमा सजमनि एक एक करके भुज कऽ रखनै जाउ थारी मे फेर सब भुजा जायत तऽ फेर मसाला जे मन हुए प्याज और लहसुन अदरक कनि पीस लियअ कनि सरसो भऽ गेल कनी जीरा ई सब पीस कऽ सिलौट पर नीक जेना फेर ओकरा फ्राई क दियौ फेर फ्राई कऽ कऽ फेर सबटा जे सब्जी जे भुजने है से सबटा खसा दियौ ओहिमे
अच्छा
हाँ
एनाहिते क के बनै छै
हँ एनाहिए बनै छै लेकिन खायमे बड नीक लिगै छै भात संगे बहुत नीक लागै छै खाय मे
एक दिना जे हमर दोस्त छै छलखिन हमर संगी ओ बनेने छलखिन न तऽ सिर्फ कदीमा अल्लू के ओर एकटा अथीके सब्जी नहि होइए शिमला मिर्च
हँ हँ
ओहि तीने गो चीजके रहै बनेने तऽ मगर नीक लागै छलै खायइमे तऽ नहि होइया बनायल मगर हमर दो अथी संगी छलखिने है बनेने
अच्छा
मगर नीक लागै छै ने खायमे
केहन छलै सूखल छलै कि अथी तरी वला
ह जेनाकि अल्लू के और कदीमा के आ ओ जे शिमला मिर्च जे छै ओ तीनू के मिक्स कऽ क पहिले उबालि देलकै फेर उबालि कऽ ओकरा थोड़िकऽ न से फेर नहि जेनाते कहलियै जे पहिले फोरन द क जीरा तेजपात मिर्चा ईसब फोरन दऽ कऽ प्याज र पहिले भुजि कऽ फेर ओ डलके पूरा मसाला मिक्स केलकै तब बनेने छलै तऽ बड़ नीक लागे छलै खायमे मगर
अच्छा
हमरा नहि होइया खुद बनायल ताहि दुआरे पुछलहुँ य अहूँ से
हँ ओना नीक लागे अछि हँ नीक लागे छै
कर कऽ हमहूँ सब बनेबै एक दिन क केहन लागे छै ईसभ खाना
बड्ड नीक लगै छै ओना भाते सगे हम हमसभ तऽ भात संगे खाई छियै केओ तऽ रोटी संगे पूड़ी संगे हमसब भाते सगे खाय छियै बड नीक लगै छै हँ
अगर नीक से बनेबै तऽ नीके लगतै ने
हँ ओहो चूल्हा पर बनै छै तऽ और नीक लगै छै लेकिन अब तऽ गैस पर बनाबे छै सबगोटे तऽ ओते टेस्टी नहि बनै छै लेकिन चूल्हा पर जे बने छै ई तऽ बड्ड नीक लगै छै एकरा आगे सबकिछ फैल
अचछ अच्छा
हँ
तब तऽ बहुत नीक लागैत हेते खाय मे
हँ मिथिला के तऽ इएह सब छै
हँ अपना अपना अपना मिथिलामे जतेक केओ बना सकैए खाना एतेक अच्छा टेस्टी खाना बना दे तऽ ओते अहाँके बाहर के नहि बना पबै छै जाए दिहि बाहरं जेबे त यहा होटलें कुछ टेस्ट कुछ खाना खा लेबै मगर सब के ने होइ छै बनाल अपना मिथिलां्चले के एते अथी होइ छै हाथ मे हुनर रहै छै कि से बना पाबै छै
हँ
उएह तऽ छै अपना मिथिलाके एकेटा इएह छै कि सब कुछ अपना अथी मे हाथ मे रहै छै केहनो से केहनो टेस्टी खाना खुद बना सकैत अछि
ओहो क रंग के नहि बने छै एते रंगग के तऽ अ मे मतलब बन नहि सकैत छै जेना हमरा सब मिथिला मे बनै छ केओर नहि बना सकैया मिथिला मे तऽ बड़की बनै छै
हमहूँसभ सोचने छलहुँ हे जे आइ हमरो आरके दूध आनने छलहुँ यए आ सेबइ वएह सब कनी बनेबै य खाना सबोइ आओर रोटी आओर सब्जी
अच्छा
सेवइ सेवइ के फेनाकि सेवइ तऽ तीन रंग के अबै छै कय रंग के अबे छै एगो भूगल अबे छै एगो काँचा होबै छै तऽ काँचा अगर आनि लेलहुँ तऽ काँचाके पहिले तेलमे एकरा भूजि लेलहुँ फिर भूज कऽ नीचा अथी एगो कोई प्लेट में निकालिके ओकरा रखलहुॅं फेर दूध के दूध देलहुं ताहि ले खूब जे दूध औंटा गेल ने पूरा जे छाली आर जे खाय लागत तकर बाद से एहिमे धऽ देय छियै फिर जब उतारऽ लागे छियै तऽ चीनी धऽ के थोड़ा से कनी बड़कााक आ जतेक हुनकर सेवइ के मसाला सब जे होइ छै काजू किशमिश नारियल सेसभ दऽ कऽ उतार दियौ बहुत नीक लागत खाना खाायमे ईसभ आ नहि तऽ बनै छै अनेको प्रकार के बनै छै
हँ
कियाकि इस अथिमे इएह सेबइमे घेवर दऽ कऽ सेहो बनैत छै ने
हम सब तऽ जेना डेढ़ किलो दूध लय छियै ओकरा उबालने जाय छिये उबाल के एकदम से ओकरा जब तक आधा प पला नहि भऽ जाय तखन तऽ उबालते रहे छियै दूध कनी गाढ़ भऽ जाइ छै के बाद ओहिमे सवैध होइ छै ओ फेर दोक एकदम सकाजू किसमिश ड्रााय फ्रूट जते रहल से सब किछु दऽ कऽ ऊपरस घी दऽ देलहुं या फेर कनि मोन भेल तऽ अथी पिस्ता बादाम बेसी सीकऽ दऽ देलहुं हँ एना हमसब बनबै छियै
हँ ओहो बहुत टेस्टी लगैत हेते जेनाकि जिनका हाथ जे कला छनि नऽ ओ अप अपना तरह सं तरीकासँ बनााक खा लै छथिन मगर हमसब रसोई रसोई के काम नहि ने करे छीये अखन एखन तऽ पढ़ाई मे लागल छियै तऽ ओतेक नय रसोइ के बुझै छियै मगर थोड़ा बहुत बुझे छियै कि अपना खुद से जेनाकि बाहर में छियै तऽ खुदसँ कु बना कऽ खा सकैत छियै तऽ एत्ते बुझे ले बुझै छियै हमहुँ सब
हँ
आ खा लै छी हमसब
हँ एखन की करै छलियै अहाँ
एखन हमहुँ पढ़ै लए बैठल छलहुँ हए तऽ ह कहलियै कि से कनि भाभीके फोन करियै दिनमे बात होइते होइते छलनि केटी एल फोन
हँ तऽ भरि दिन तऽ नेटवर्के नहि दै छलै फोन
पानी के वजह से नेटवर्क बहुत छोड़ै छै ताहि दुआरे तऽ कनि सोचलियै कनि फोन करियै भाभी की कहैत छलखिन ख ह द की कहते ह ताहि दुआरे मे फोन केली हे
अच्छा हमहु बैसल छलियै माँ संगे बात करै छलियै यै कियैकि बाबू एखन छोट छै ने तऽ एक दिन मे चारि पाँच बेार तऽ ओकर मालिश होइ छै
हूँ
तऽ ओम्हरे बैसल छलियै बाबू लगमे फेर रखे ने लियए छत पर
अच्छा
मौसम छै ने
हँ आय तऽ बहुत आ कनि पानी भऽ गेल तऽ कनि दिन भरि कनी ई भेल की सर्दिया कनी मौसम लागे छै अभी ठंडा मौसम बहुत नीक लागे रहल अछि
हँ एखन लाइनो नहि रहते अगर तऽ तैयो नींद
हँ तैयो ट्रेन से सुति रहत आदमी अभी
हँ
मौसम में बड़ नीक लागैत छै क छतर पर रहि तऽ कत नीक लागै छै पूरा अगर अहाँ देखियौ तऽ बादल में कतेक नीक लागै छै अखन मेघ लागल छै तऽ कते नीक लागै देखैयो में ऊपर
लेकिन तैयो लगे छै कि राति बिराति बारिश हो नहि जाय
हँ मगर होयत तऽ जरूर बारिश कियाकि मौसमे बता रहल अछि कि बारिश तऽ हैत जरूर
किछु अगर गाछ खसि पड़ै छै अगर जदा आँधी तूफान में तऽ लाइने नहि दै छै
हँ तऽ ई तऽ होइ छै आ नहि तऽ अपना आरके कहिं दऽ कनि अथिमे तऽ सेहो धनि अथि भऽ जाइत छै नऽ आ मधुबनियो के जिला मधुबनी जिलामे लाइट काटि दै छै
हँ इम्हर तऽ पहिले काटि दै छै अगर ओहिके बाद अगर गाछ खसि पड़ल या कोनो बात भऽ गेल तहन तऽ लाइट देबे नहि करै छै
हँ अखन कियकि बिजली तड़कै से डर मानी ने तय के लेल ओ सब लाइट काटि दै छै अपन सेफ्टी सब ताके छै ने
हँ से तऽ छै
सभके डर होइत छै ओहि सभसँ ताहि दुआ ओ अपन लाइट काटि दैत छै ताकि सभ अपना जन तऽ अपन सेफ्टी मे रहत
हँ
तब खाना पीना बना लेलियै
नहि हम नहि बनाबैत छियै खाना माँ बनबैत छथिन हम हम तऽ म म ना केलै हँ कियाकि माँ कहलखिन ह एखन पहिल बेर आयल छी तऽ बौएके ल कर रहू अहाँ ताय नहि बनबै छी हँ कखनो चाय भऽ गेल या दूधो बनल कन्है तो उबालि दै छियै लेकिन ओना नहि हम किछु करै छियै
तब तऽ ठीक अछि
हँ ओ ठीको छै एहिमे कियाकि बाबू छोड़ते नहि छै केना केना हम खाना खाइ छी हमरे बुझल अय
ई त स की करबै बाबू तऽ कनि परेशान करबे करत
हँ ओतऽ ओ छथिन बाबू के चाचा जे लेने रहे छथिन की तऽ खा लै छी
ह आ बाबू के पप्पा जी कत तऽ छथिन बाबूे प्पाजी नहि आबै छथिन से
नै ओ दुर्गा पूजा मे ऐथिन कहै छथिन एबै तऽ फेर अहूँ के लऽ आनब साथ मे हम कहलियै एखन हम नहि आयब कियाकि बौआ चलै फिरै वाला हयैत हम केना से काज करबै केना रहबै केना खेनाइ खेबै इम्हर तऽ ई आशा रहै छै की माँ छथिन ओ छथिन लऽ लेथिन उम्हर तऽ केओ नहि रहते कर रहबै तऽ केना करबै
हँ अशवर् तन नहि सम्भव अछि बाबू के पालनाइ की करबै पहिले एत रहि जाउ ब बाबू के देख लिअ जे आराम से अगर
तेना अगर अगर शुरू श आदत देल रहेते हमर बौआ कैस पलनाइ के तऽ पाइल लेतीयै अब आदत भऽ गेलै फैमिली के साथ के तऽ आब नहि हमरा लागैये की हम राखि पे बे बआेज क
अच्छा
हँ
हँ तऽ अभी तऽ घरे सभ कियो अछि ने माँ छथिन अहाँके हे देवर छथिन ससुरजी छथि सभ छथि सभ सभ तरफसँ लैबे करै छथिन ने सभ केियौ त अखन पला जायत सबके साथ मे
हँ
अभी ओहि पे रहू की करबे नहि जाउ अखनी बाहर
हँ लेकिन हमर बड़की मम्मी कहै छथिन कि अ बियाह भऽ गेल छौ तऽ झा जी स्गे रही आब की करियै टाइमे एहन छै हमर नओ नव बिियाह भेल हे हम कहलियै न एखन इम्हरे ठीक छियै हम पति के बाद मे देखबै अभी बौआ के बेसी जरूरत ह न हमरा
हँ हँ बौआ के देखू अखन
हउ आब घरवाला तऽ पैघ छथिन ओ अपने ख्याल राख लेथिन बौआ थोड़ी राखि पेतै
नहि नहि बौआ के थोड़ी ने बौआ खुद से थोड़ी अपन ख्याल राख सक है जब तब मम्मी के कोनो जरूरत ने छलै बौआ के
हँ से तऽ ओतऽ पैघ छथिन ओतऽ खेनाइ तेनाइ सब भी देख लेथिन बौआ केना देखतै तैं सोचै छियै एखन नै जाइयै न
हँ अखन नहि जाउ किछु दिन आओर रहि जाउ बौआ के लऽ कऽ
सएह सोचै छियै कि एखन जायके कोनो फायदा नहिह है ऊपरसँ फेर जा रा आब जेतै बौआ के मालिश केना ई केनाइ केना करबे हम ओ सब देखल जेतै ने
अकेले सबटा नहि भऽ पाबत ताहि दुआरे सबकुछ ब बाबू के तऽ सबसे मेहनत बाबू के पालनाइ में लागे छै
बड एते कमजोरी आइब जाय छै बौआ तऽ नहि थके छै घूमैत घूमैत हम सब ठाकि जाइ छी ओकरा लैत लैत घुमाबैत घुमाबैत उम्हर से उम्हर बौआतऽ ओकरा तऽ घूमे मे एते नीक लगे छै एते हवा चले छै तैयो ओकरा घूमबका के छै
अच्छा
की करबै घुमाबियौ बाबू के कम से कम ओकरो तऽ स्वच्छ हवा लगतै न आब। पो शरीर में ताकि जल्दी जल्दी नमहर हयत बाबू सोचे है कि हम ज नमहर भऽके मम्मी के परेशान नय करिये
हँ से तऽ सोचते छै ओर ओहिके बाद अपने ब बोतल उठा क पलट जाइ छै तऽ ओ बोतले पर मुँह मारै छै नाक में एहिमे चोट लागि जेतै ओहो दिक्कत छै मानते नहि छै एखने से बात न सुनै छै तऽ आगू पता न की सुनते बिल्कूल कुले नय सुनै छ भ चौ फिर के आइब जेतै ओर जेना ठौनए नहि दे पाबै छै ने एखन तऽ पता छै जेना दूर सान हमसब राखि दै छियै कि बो ठनिया दे तऽ ओ की करत चदरे खीच लेैत अपना लग ओ आगा नहि बढ़त पूरा चद्दर हम कते बार नै बिस्तर करै छियै मानते नहि छै
की करबै बाप छोट ब छोट बच्चा तऽ होइते छै सएह बदमाश क करबै कत
ब
हेलो हेलो हेलो हेलो भाबी हेलो हेलो